हो अपने के आवाज जा रहल छी है ने
हँ जाय रहलियै अहाँ बताउ ह
अहाँ कहाँसँ एलियै
हम बेगूसराय से गेलियै अहाँ कहाँसँ गेलियै
हमू इरे बगबैसरके
कोन गाँव से बोलै छी
देयपुरा आा
देवपुरा छैके छैदपुर से
नहि वहडेपुरा सेेदपुर डेपरा सेदपुर ओन् ने होलै मतलब हमर घर तऽनी मतलब डेपरे एने छै
हँ मन्दिर च ब गल
हँ
से मन्दिर बगै
कथीके बगलमे
मंदिर के बगलमे
हँ
हँ नन कीत देैटिय ने
आँ
हेलो जानकी मौसी की बेटी है ने
कोन मासिके
ची मस्त रूपाञ्जली
अहाँ किनकर बेटी छियै
जानकी मु तमान ममी के नाम नहि है
नहि नहि हमे ओ रूपाञ्जलि नहि छियै
ओ दूसरी रूपांजलि है क्यंकि सैदपुर में है न ब मौसी के बेटी है मंन्दिर के बगल मे घरे है संतोी का है
अच्छा ओ हुनका ओकररा तीनगो बहिन छै
हँ तन बन
हँ त हममे नहि छै दोस्त स रूपांजलिके अपने बात करै छियै तब वाट्सप बताइए
हेलो
हेलो
होली
अपने क ्स पराल
ओहिसे व्हाट्सऐप ग्रुपके हम स्क्रीनशॉट डालि देने छियै छओ गो रहै पूरा अचानक ई केलियै मतलब जतेक बात भेल रहै ओसभ भए गेलै की भएै पता नहि एकतीस टा टाक लिखाए गेलै
पहिले कैवरेज होइएगो
हँ छओ गो कतेक ढेरेसँ बात कने रहियै फिर भी हमर छए गो पूरा होल रहै उसके बाद अचानक सेटिंग जा कऽ कछ कलियै बस हो
अच्छा होय गेल ने तऽ फिर भी अपने के तीस गो ट् बूरा करै पड़तै
एकतीस गो भेल छै हंड्रेडिल
एकतीस गो होल छै ने तऽ पहिले छ गो ने पूरा रहे आब छओ गो से कट के आब एकतीस गो करियौ कतेक चौबीस गो टास्क पूरा मतलब एकतीस आ प्लस चौबीस केतना करय पड़त अपनेके पचपन गो टास्क तक पूरा करय पड़त
जैसे हमर बहनके भेल रहै कतेक गो अठारह गो के बीस गो भेल रहै अथी केलकै बस बासठि गो लिखलै सेहो केलकै आ तब कथी कहै छै अभी चौंसठि गो पूरा कयल गेल
तऽ बासठि गो स कलकै ने
होइ सकै छै नेटव सुख कारण लिखाइत नहि हुए बादमे जतेक बात केयने रहै ओेक ् ऑटोमेटिक पूरा होय गेलै
देखियै जेना मतलब पहिले बीसे गो पूुरल रहै आ बासठ गो भए गेलै तऽ बीस गोमे दस गो पुरैतियैए तब ने होेतै तीस गो तऽ ओनाहिते बासठि गोमे दस गो पुरैयै तब भए जायतै अपने काम पूरा
ओ तऽ अपने पता ल उते ने एगोके पैंतालीस बाय पैंतालिस छै पू
फैमिली सबके के जुड़ल हन
हमरा फैमिलीसँ हम आओर हमर मन्दन्दी बन बहु कह अ फम ज रहललियै
हमरो फैमिली सेग मम्मी तब खाना पीना होय गेल
खाना पीना हमर भऽ गेल अहाँके खाना पीना भऽ गेल
हम्रह भए गेल तब आरो कीसभ करै छियैब
चल ठीके छै बात कयलाके बाद अहाँ अपन नम्बरसँ हइ व्हाट्सएपपर भेजबै तब ने हमहूँ कॉल करबै तास थोड़ा हेतै
अपने कॉल करबै आय
ह
तऽ करयबै ने मतलब ओ नमबर तऽ हमरा हँ भेदब ठीक हइ हाय भेज देबै अपनेके
आओर सभ बताउ
आओर सब ठीके बा हमरे ने
मम्मी पप्पा क हाल समाचार ठीक य ने
हँ हँ अपने बहुत दिनसँ काम करैत रहियै एहिपर
नहि तऽ
अभिये जुझलियै
ह किुछु दिन यानि एक दू महीना जुड़ला होलै कुछु दिन पहले एऐलै
हमरो ऐसेए होले रह एकदिन पहिने पहिलेे जुड़ल रहिै टाक सब अभिे एले हन हमरो
अहाँर कटा टास्क पूरा भेल
हमरो होलै छहो गो
हेलो
हेलो
बोलिौ
बतइए ई खाना हरा की पसन्द बा
खानामे वैसी कैजुअली खाना या सब्जीके बारेमे मिठाइके बारेमे
आ मिठाइमे की पसन्द अइ
मिठाइमे त हम दुूपेरा पसन्द तमक
हमरा बेसनके लड्डू
ह मोतिचुरवला
न नहि बसनक के
ओ पिोर बेसन क लड्डू बनता
की कहलियै
आओर सब बताइए
सभ तऽ ठीके हइ ठीके हइ अ एक मिनट आओर कहना तऽ अपनेसँ बात करि कऽ नीक लागल हेलो
बल